हलो
हलो
जय झूलेलाल
जय झूलेलाल
तव्हां किथां था ॻाल्हायो?
जी मां भुसावल आ अंऊ तव्हां?
भुसावल मां, मा जबलपुर मां।
अरे वा जबलपुर मां ठी जी मुंहिंजा पेका आहिनि कटनीअ जा।
अच्छा कटनीअ जा अथव कटनीअ जा मुंहिंजा पैक आहिन। जबलपुर में मांजी शादी थी आ हा।
हा, मुंजी वरी बुसावल में थी आ।
अच्छा, घणा साल थी विया तव्हांखे शादीअ खे?
जी शादी खे चार साल, आऊं तहांखे?
हा मुके त न बथे।
अच्छा, ॿचिआ तव ठीक आ, तव्हां कटनी आ प्रोपर किथां आहियो?
मां कैंप मां, मलप किराना स्टोर आहे हुन पासे आ। मतलब नारा नाराय नारायण शाह मैरेज गार्डन हितां।
अच्छा।
जी जी, ॿुधो हूंदव नारायण शाह मैरिज गार्डन?
हा-हा, हा अरे शादियूं थिंदियूं इन उते। इए असां सुभ से ट में रहंदा आहियूं हाणे पहिरों हिते कें में हॉस्पिटल लाइन में रहंद हुआसी।
अच्छा, न सही आ।
पहचानंदा हूंदास में बि असां हिक ॿे खे।
थी थो सघे, हाणे छा आहे थोरो ॾिस त सम्झ में ईंदो।
हा जेसताईं ॾिसो न त ईअं कीअं सम्झे।
हा, और बिना ॾिसे वरी पतो न पएजंदो आ
हा हिते केर हिन पासे घटि अचण थींदो हो त न बि सुञाणंदा हुजउं पर थी थो सघे सुञाणा हुजउं।
हा इहे इहे ई थोरी थी वेंदी आ दिक़त हिन में।
हा ठीक आ, ॿियो ॿुधायो?
बढ़िया-बढ़िया, कोई टॉपिक जे बारे में ॻाल्हायूं। तव्हां किडे घुमण विया आयो या कुझु एड़े में।
तव्हां घणा ॾींहं थियी तव हे जॉइन कये।
मूंखे हाणे थियो आ मतिलब ॿ टे हफ़्ता ई थिया हूंदा। हिन में त पहले मूंखे टास्क न मिलियो हो, हिन खां पहिरें ॿे नंबर में ॻाल्हायां पई पंहिंजे में। त उहो मूंखे लॻो बंद वंद न थी वञे त मां हुन में फटाफट ॻाल्हायो थो ॿिनि ट्रिनि ॾींहंन में। ख़तम करे छॾो ॻाल्हाए।
अच्छा।
हाणे वरी, हाणे वरी ॿुधाइन हिनमें। एड़ो कुझु न आहे जेको कंदो आ हुनजी कॉल न गिणजंदी आ जेको तव्हां कंदव उन जी कॉल गणजंदो मां जो ठीकु। त भईया करण वारा करनि या त मां थी कयां।
न न, करण करण जी बि कॉल जुड़जंदी आ
न पैसा जुड़जना आहिन। हा, पर जेको टास्क मिलंदो आ न ट्रीह टास्क पो टास्क में ईअ शइ न जुड़ंज दी आ, मां ठीकु आ कीअं बि अचे भई कोई फ्री आहे त मां ॻाल्हाइण लाइ रेडी हूंदी आहियां। ई ठीकु ॻाल्हाए धो न आहे त पंहिंजो वरी कॉल जो आहे सिस्टम त भई उहो करे वे, थींदो आ न ज्यादातर कोई चईंदो आ भई कीअं कयूं।
जी, अच्छा, मूंखे त न मां त कल्ह ई एड थी आहियां।
अच्छा कल्ह ई थियायो, तव्हांखे असाइन कल्ह ई थियो तव।
हा साईं कल ई थियो आहे मुंहिंजो
अच्छा त घणनि सां ॻाल्हाये वरतो तव
मां हिमलताई हिकु ॼणे सां ई ॻाल्हायो आहे तव्हां ॿिया आहियो सैकिंड अहियो बसि अरे त असांखे टास्क न मिलिया हा न टास्क बि त मिलनि ऐं जीअं
ल अञा चालू थयो तव स्ट
जी जी जी न न न हिकु कॉल मां कल सुबुह जो भई राति जो कई कल्ह राति जो वरी पोइ मूंखे टाइम न मिल यो सुबु खां वरी सुब जे लाब पहिरियों मिलियो बि टाइम त लॻे न पई फोन
अच्छा न त ह ने सबमिट तव्हां ह ने सबमिट न कयो हूंदोव न
न सबमिट कयो हो न मां सर सर्वरर एरर पेययो ॾेखारे हा ॿियो ॿुधायो तव्हां काॾे काॾे घुमण विया आहियो
मां त चङनि हंधि वई आई आहियां पछमड़ी वई आहियां उज्जैन वई आहियां और राजस्थान नयी अयां खाटू श्यामतिलब
जी जी ओॾे त मां बि थीआईं आहियां उज्जैन बि मां बि थी आई आहियां पचमणी रहियल आह
पचपणी असां भेणुनि सां ईअं गॾु वियासीं भई हाणे हाणे ई मां सडन में थी आयम मतिलबु हाणे मां जंहिंमहिल माइके घुमण वई हुयमि तंहिंमहिल थी आई आहियां मां बि मतिलबु सम्झो ॿ ई महीना थिया आहिनि मूंखे
अच्छा अचछा
दीदी जन आयूंहूं चईं हलऊूं मां हलो घुमी ता अचूं हिने बहाने गॾ में थी वेंदो आहे न भई गॾ में कोई हूंदो आह त
हा उहो त मज़ो को सुंॿा सभिनि सां ईं ईंदो आहे न ईअं अकेले त ईंदो न आहे ग्रुप त खपे ई न केॾे ॿि वञ त
बिल्कुल अकेले मज़ो ईंदो न आ भई केतिरो बि कर। पहले हुंदो हो अध गुरो अध गुरो
हूं ऐं लेडिस खे त वधीक लगनि तव की भई ग्रुप हुजे ही ऐं पिकनिक डे पे ॾिसंदा आहियो केर ॾह हेॾा माण्हू आड़े पाड़े जा बि वेंदी
अर सिंधियुनि में त थींदो ई थींदो आहे भई ॿिए कंहिंमें थिए न ते भई सिंधियुनि खे ॾाढो शौक़ु गॾु मिली करे वञो
हा घुमण यो बि वधीक हूंदोतवन सिंधियुनि खे
सई सई ॻाल्हि आह
हम ॿियो उज्जैन में मज़ो आयोहुव?
उज्जैन में त ॾाढो बढ़िया मज़ो आ मतिलबु उतां यो आरती ॿुधी और मस्ती बस महाआरती वग़ैरह
शाम जो लाइ ल लाइटिंग वग़ैरह हो ॾिठव लेज़र शो ॾिठोअव? पर भाई केतिरी रश हुई हुते
उहो हुते हूंदी ई आहे हमेशा ई
न न लाइ लेज़र शो ते एॾी मतिलब कुझ ज्यादा ई हुई ॾिसण ॾिसी थोरी पिया सघूं
हा मंदर में केॾी हूंदी आह ॾिसो था वी आई पी एंट्रियूंगह और हे ता थियनि
हा न उई त न पर छा था, करे सघूं हाणे? जेंखे अ न हूंदो टाइम, उहो वठी वेंदो वीआईपी एन्ट्री जा पासिस।
ईअं कुझु नये वैसे त सभिनि लाइ अ नॉर्मली खोलिणो ई खपे की भई सभई अॻियां वंञी ॾिसो। अई अॼुकल्हि वरी र इहो थियो आह की न वी आई, वीआईपी अलॻि हुवा न। और वरी नोर्मल अल अलॻि वंञनि, ऐं खाटू श्याम वयासीं।
अंजी उते काने व पर उते इयो सभु काने व, वी आई पी वग़ैरह जो न। न हुतां त नशो हाण थसां? थियासिं साल थियो आह सिर्फ़ु। असां वरी वंञणा अयूं हाणे।
अरे पर दर्शन ई नथा कर ॾियनि!
ऐंा उहो त फटाफट-फटाफट कढंदा वेंदा अनि। उननि जो बि ॾिसो असां नथा चई सघूं! उननि जो बि असां नथा डई सघूं एॾी भीड़ आए अगरि उ कंट्रोल न कंदा त फाल तू पो लड़ायूं झगिड़ा बि थींदा अनि ॾिसो त तुर जेकनि ते बि
न
ह न हे त न अरे, त हे त हो सेवादारी ता ॾियनि न, अगरि बाए चांस ॿियो कोई ॾींदो त पो त झगिड़ो थींदो न। सुभाणे केंजो धिको विको लॻंदो त, झगिड़ा थींदा न। तेंखां हू चवंदा न, जेंखां असाईं, जी
जेको असां इअ गुलु ॾेखारींदा अयूं भई वञूं था मंदरू, गुलु तक विझण नथा ॾियण हुनजे मथां।
उह त प परते परते हेॾो पेटियूं पयूं हुयूं हुनमें ई विझी हलंदा थियु।
हा, पेटीयुनि में टंगाए करे। खिलण जो आवाज़
ठीकु आह भला, हिकु नज़र बि काफ़ी आह हुनखे ॾिसण लाए।
त ॾिसण बि न मिलंदो आह ठीकु सां, मूंखे लॻो जीअं ॾेखारी बढ़िया, ॾिसंदासीं कंदासीं। ॾिठो त ॾिसणि ई न मिलियो।
न, न असां हींअ बिठा हासीं मतिलबु हिकु मिन्ट लॻिभॻि असांखे मिलियो हो टाइम बीहण हा, हा, बिल्कुल थोङो सो हिकु मिन्ट, लॻिभॻि हिकु मिन्ट थोरी मिलियो हो छा, कंदोव? उननि ही बि परेशानी आह, कि त ओमल थी तो सघे ॾाढी भीड़ हुजे।
हा, भीड़ ॾाढी, असां वयासीं फस्ट जो, हाणे।
हाणे, हा त पो नए सालु में त ॾाढी भीड़ हुई न नए सालु में त माण्हू, स्पेशली वेंदा ईं अनि न।
हा, केॾे न केॾे वेंदा ई अनि।
हा, असां वरी र क्षााबंधन में वियासीं त रक्षााबंधन में बि ॾाढी भीड़ हुई, अति भीड़ हुई। मूंखे त, मतिलबु कटनीअ जा बि ॾाढा माण्हू मिलया त जितां वयासि भुसावल जा बि ॾाढा माण्हू मिलिया। ॾाढी भीङ हुई राखीय में ब हिन दफे वरी राखीय जो ईं प्लान ठहियलु आह।
न न, हर कोई पर वेंदो ईं वेंदो आह।
हाणे छा था करेव माण्हू ॿियूं टूरिज़म प्लेस छॾे करे, हिते भॻवाननि जे दर ते ई था वंञेव पा अॼु वधाए छॾियां थसि।
सही ॻाल्ह आ, ॾाढा ईं पाप वधी विया आहिन।
वधी विया आहिन त घटि करण वञनि था न।
हा, उहो उहो ई थी चवां, ॿियो केॾे न त एॾेईं ता वञनि, हलो घुमी अचो।
वेंदा न त कीअं थींदनि घटि कमु
वरी अची त उहेईं कमू था करन, मंदर बि वञनि था त इहे कम तन, ॾिसनि था हिकु ॿे खे।
अलाए, भई हाणे असां कंहिंजे लाए कीअं चऊं। बसि इहो आ, गुरू असांजे मथां महरि करे।
न मतिलब, वेंदा आहियूं ॿुधायां थी मंदर, त छा कंदा आयूं। ॾिसंदा रहीदां आहिन त, हि हिंयं पातो तईं, अरे हिनन ईअं छो कियो तईं, ये थींदो आ न।
हा, उहो थींदो आहे पर, हाणे हर कंहिंजी पंहिंजी चॉइस आ, असांखे न चवणु खपे। छा त, चई करे बि ॾिसो हुन त ॿुधई न असां पांजो ई मुंह ख़राब कयोसी, हा। हाणे पाण सोरीं तारीख़ खां चालीहा चालू थींदा।
हा, सही ता चायो, वेंदा आयो तव्हां?
हा, वेंदा आयूं कंहिं मल मतलबु थींदो आ, कंहिं मल न बि थींदो आ, पर लॻभॻि वेंदा आयूं। छा आहे, बारिश जो टाइम थी वेंदो आ न हा, बारिश जो टाइम थी वेंदो आ न पोए थोरो कें मल, कें मल रहिजी बि वेंदो आ, अऊं मुंजो छा थींदो आ मां राखीअ ते क टनी वेंदीं आयां, अठ ॾह ॾींहं हिते थींदा न आहिन अऊं मां कटनी हली वेंदी आयां।
भा खे टाइम ॾियणो ज़रूरी आ न राखी
हूं, त मां साल में हिकु ई दफ़ो वेंदी आयां न राखीअ ते, मा न वेंदी आयां ॿियो।
अच्छा।
हा, त हाणे वेंदमि, बसि मुंहिंजी टिकेटूं ठियल आहिन। हा राखीअ में वेंदी आईं, हूं पो रही ईंदी आहे न महिनो खण।
अच्छा।
थींदो आ निकिरण महिनो खण रही ईंदी आहियां मां आराम सां, परे जा पंध आहिन, वठी वञनि, छॾे वञनि।
हूं हूं हूं हूं, इअ त ॻाल्ह सही आ तहांजी।
हा हेॾियूं पतो थव, हेॾियूं टिकेटियूं लॻी वेंदियूं आहिन, हा न मुन मुन हे हिकु साइड हे छॾे ईंदा आहिन मुंहिंजा हसबैंड ऐं हिकु साइड मुंहिंजो भाउ ईंदो आ।
अच्छा, हा त ठीक आ, हले।
त मुंजे भाउ जी तबियत थोड़ी सही कान्हे त ॿई साइड हे ई हलदा। हा उहो त कें मल कें मल हले न।
ठीकु आ, ॿियो तव्हां पो वेंदव पेके, न अञा।
अञा त पहुतम हाणे, थोड़ो कम में लॻी पइ आहियां हाणे। पहिरे त हिकु न चहींदी न। पो इलो बधण थी वेंदो आ पो हली वेंदी आयां। चई करे वरी थींदो आ न की न थी सघंदो आ उहो कमु।
हा,
तॾीं मां सोचंदी ई न आयां मां, थी वेंदो पो सोचंदमि की हाणे वञिणो आ की न वञिणो आ।
हा, ठीक आ न।
जोकी हिक ॿ दफ़ो सोचो वेंदम त वञी न सघी यम।
अच्छा तव्हांजे पासे में तव तब बि ईअं चओ ता न सोचणो पवंदो आ, मिड़ई मां सोचंदी आयां परेयां, परेयां त सोचणो त
न न ईअं कुछ न आहे, फ़र्क़ पइजी वेंदो आ थोड़ो।
मां चोबीस जूं मुंजी टिकेट्स ठहयल एन न।
हा, सस सहुरो अथव तव्हांजा?
हा हा आहे न मुंजो सस सहुरो आ, ॾे ॾेराणी आ, ॾे ॾेराणीअ खे नंढो बबू बि आ।
अच्छा हा, थीयव तव्हांजी खैर त फैमिली।
हा आहे र फैमिली हाणे उहा थी आई, उहा गर्मियूंन में वेंदीयूं जी
अच्छा हा, ईअं त मां ॿि गर्मियूंन में वेंदी आयां। पर दादी जन चईं कि न हिन भेरे न वञजय, हाणे घुमी आईअं। त उहोबी सोचणो पंईदो इन में।
हा त, हिक ॾींह हली वञजो रक्षाबंधन वारे ॾींह।
हा उहोई मां बि हिन खे चवांस पइ भई राखी ॿधे हली ईदासीं गॾ में। त हली वेंदासीं, थोड़ो घुमण ॿि थी वेंदो।
हूं, पास में बि तव त हेॾो अखराईंदोव न न। मां खे वरी हिक ॾींह ॾाढो अखराईंदो आह यार।
पूरो ॾींह हली वेंदो हूंद्व हिक ह न।
जीयं मां रात जो हितां निकरंदी आयां त सुबुह पोहुचंदी आयां, वरी शाम जो निकरां त ॿिए ॾींहं ते सुबुह हिते पहुचा, त कीअं मांखे ॾाढो थक